ह बोलो सखी
की हाल चाल अइछ
आ नीके अछै अहाँ कहू अहाँके की हाल चाल अइछ
नीके छै अभी घरमे बैसल रहौं तऽ नै मन लागल तऽ हम सोचलहुँ कि एक एक बार कॉल कर ल लै छी केहन हाल चाल छै से ले ले छी सब समाचार के
हँ ऐसे भी बड़ दिन भ गेल अहाँ से बात करल तो नीके कलहु जे अहाँ कॉल कर लेलो
हँ देखियौ एहने त रहै छै कनो कोनो कतहु कतहु याद पड़ जाइ छै तऽ हम सोचे छियै कि नहि सबटा एकबार लगा दे छय छी आइ भोर से हम एहि काजे में जुटल छी आ सब संगी साथी के कॉल कर रहे छिय
हँ न ठीक कर ले छिय अहाँ से जेना देखो कर लेब ने तो सबके मनो खुश हो जाइत
हँ नहि हम तऽ सोचे छियै से कि ऐसे नय हम करै छी ने कि देखियौ हमरा टाइम भेटै छै जे समय आब हो सकै छै कि अगला ओहि टाइम मे बिजी रहै से से नइ क हँ से से हम कॉल करेमे ने कनि हिचकिचाइ छिय फिर सोचै छियै कि दूर कर लै छियै जखन बिजी रहथिन तखन कहबे करथिन कि नै हम अ भी बिजी छी कनिक काल बाद हम करब अहाँके कॉल बुझलहुँतऽ ओही सोचै छलहुँ आ जानै छियै बच्चा सब सबके जे भेज दै छिय स्कूल सँ सेना नीक नहि लागै छै घर मे सोचै छियै कि बैसल बैसल कोनो काज जे भेट जायत तऽ हम कर लेतों बच्चा सब जे बड़ भेल छै तऽ सोचै छियै कि फेर तय स्कुल हम ज्वाइन करए लेलए सखी
हाँ ओहो नीक रहत सखी जेना अहाँ फिरीरहब त ओ घड़ी अपना स्कुल चलि जायब करब
हँ देखियौ घर में रहै से की होइ छै ने कि मन जे रहै छै ने बेचैन रहै छै व्याकुल होइल रहै छै कि क की करूँ नहि करूँ देखियौ घरोे के काज कतेक रहै छै अगर टाइम जे अहाँके फिक्स भए जाइ छै कि कतो जायके अछि त वहि सबटा काज अहाँके ओतबे बजे तक अहाँके निपट जायत खायन पियन नहायन धोयन पूजा पाठ सभटा निप पर जाइ छै आ जे घरमे रहबै त ओहि काज दिन भरि लागल रहत आ त बयो ने निपटे छै
इ तो अहाँ सही केलहुं सखी जे देखू ने बिहान से तऽ हमहूँ एहि में लगल छियै जेना ई काज करो उ काज करो जेना काज करइत जाइ छियै आ काज बढ़त जाइ छै
देखियौ काज कतौ नै खतम होइ छै बुझलहु काज कभियो खतम होे वाला चीज नै छै अहाँ एकटा काज करबै त दूटा काज अहाँ के इंतजार में बैसल रहत
हँ सही केहलो
हँ से त से हम त यही बुझै छियै से सखी देखिये टाइम के मैनेजमेंट क क आ कनिक अपनो लेल आदमी के समय निकलबाबेके चाही
ए सखी देखु त खुद अहाँ देखब न त डिजिटल जे सोशल प्लेटफॉर्म छै ओकरा आर में भी छु छोट छोट नीक नीक काज आबै छै जेना जे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म छै ओआके अहाँ सर्च करू करू और एकाध टा काज ढूँढ़ लेब त घरो बस हे जे अहाँ स्कुल जाके कमायब ने से अहाँ घरो बैसल कमा ले सकै छिय
ए सखी देखियौ एकटा बात कहू एकदम हम अहाँ के मन के गप कहे छी देखियो घरमे बैसल काज जे रहैत छै ने अहाँ घरेटा मे खाली रहब आ जे आदमी निकलै छै बाहर से होबे की छे कि अहाँ के दुगो चार गो एगो आदमी संग बैसलो बात कयलो किछ नया सिखलो किछ नया कहलो ठीक छै त ओ सब भी होइ छै सखी तसे सोचै छियै ने कि कनी ओसब काज जे करब तऽ एकटा नीक रहत
अ अपन सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बनै छै ओकरा से
हँ आ देखियौ बड एन चीज रहे छै सखी जे अहाँ के सी ठीके भेटै छै जे घर मे रहै छै देखियौ डिजिटल काज बुराइ नहि छै ओ तऽ अहाँ काजो के संग क सकै छीयै
हँ हँ
आं लेकिन ई सब चीज जे छै न सखी से हम एकेटा बुझै छियै कि देख केओ अपना लेल जे अहाँके समय निकलबा बैके छै न से चारगो के ठाँ अहाँ रहबै तभी य अहाँ क सकै छीयै आ ई जे बुझबै कि नै हम घर मे रहके आ तखन हम पाइ बड चीज नै छै पाइ के की छै अहाँ जेना कमेबै तेने खर्चा कर देब ओकरा कोनो जमा के रखे के छय
न न न
जे जरूरत होइ छै से त सखी आदमी जे जरूरत पूरा करे लेल पाय कमबै छै आ ओकरा मे खर्चा कर दै छै लेकिन
छि
लेकिन जानै छियै सखी जे हम पहिले क काज करै रहियै से ओकरा मे की छलैया न कि दस गो पन्द्रह गो हमस टीचर रहुँ तीसटा टीचर रहुँ एकटा स्कुल में आ समय समय पर इस्कूल पिकनिक के लेल प्रोग्राम करै छलैया कभी टीचर के असगरे आ कभी अ किछ बुझलौं
त मजा आबऐ छै होइ त ओ घड़ी त
बड सुन्दर लागत रहै एहि से हम सोचै छी हँ नै नै बगल के नै नहि हमर नन्नकी नहि छै हमर नन्नकी तऽ पैघ भेले छै सखी जे छ ई बगल के एकटा छथिन ओ नहाय ल गेल छथिन तऽ कहलथिन क दीदी कनिक सम्हार दियौ ने बौआ के हम नहा के आबै छी
अं चलू मदद करय के चाही अहाँ जेना इ निक काज कैलो
हँ त से से तऽ कहै छियै सखी हँ से से नहि कहै छियै सखी देख घर में बैसल बैसल खाली यही सब काजे भेटैया बुझलउ आ जे कही देखियौ लग जेबै ने तऽ अहाँ के अपनो पाइयो के कनिक खतम छ इ कमी आ मनो लागल रहत
ह सही कहलो सखी
से हम पूछै छलहु सखी कि अहाँ के लगमे जे एकटा स्कुल छै जतऽ अहाँ के बेटी सब पढ़ैया हु ओताऽ कोनो छै खाली कि
हँ सखी जेना हमरा आर के प्रिंसिपल एक बार कहले रहलहु कि अगर कोइ टीचर छै अहाँ के नजरमे तऽ अहाँ हमरा आर के बताउ तो इसकुल ज्वइन करै खातिर हमे फोन करब
कतेक दिन पहिले अहाँ से पूछल रहथिन
एही तो आठ दिन भऽ गेल हमरा लगे छै कि वहाँ पे अहाँ के काम भऽ जायत
केहन दय छै ओत सैलरी वगैरह केहन छै नीक छै कि कमे समे दै छै
नहि नहि सैलरी तो तनी कम सम छै सखी जेना कहू तऽ हमरा आर के दूगो चीन्ह परिचय के और महिला जा छथिन वहाँ पढ़ावे खातिर तो हमे तो हँ काज कऽ रहल छथिन आठ नअ साल सँ काज कर रहल छथिन सैलरी तऽ बहुत नीक नहि छै लेकिन हँ आ मने इज्जत मिलैत छै प्रेम भाव मिलैत छै तऽ ओहो सु सभ जुड़ल छथिन
नहि देखियो सखी ठीक छै ई सब तऽ ठीके छै लेकिन फिर भी कहियौ ने मतलब कि एक पाँच हजार दस हजार केहन भेट कटै छै से कहियौ ने देखियौ हम तऽ अभी नहि गेल छियै
हजारो हुनका सबके सैलरी छै
ए सखी तब तो बड कम छै
हँ सात एकक्को कको के तऽ सात हजार छ हजार छै ककू के साढ़े छे हजार छै आ कोई के सात हजार छै
अ मतलब कहियो तऽ जे सबस बेसी पाइ छै से कते हजार ओकरा टाका भेटै छै
प्रिन्सिपल छथिन ने
बाप रे
हुनकर सैलरी छै सात हजार
तब तो ओतना हमर
तऽ बस बस भहन तऽ नहि चलै छै नहि नहि नहि सखी
नहि बस भेन चलैत छै बस भेन चलैत छै स्कूल कर ने स्कूल के ना सखी हँ चलैत छै
हँ अच्छा अच्छा चलै छै
ह्म
ओ तऽ नहि तब पूछबै कि जैसे दूर हम छियै अगर हमर स्टाफ तक जाइ छै तऽ हमू हँ हमू बात कर ले कि हमरो अगर देखियौ रिसीव करत तखन तऽ हमरा पाइ नहि लागत सखी
हँ
कम से कम भाड़ा मे आ नहि तऽ भाड़े तऽ हमरा लागे छै हँ तीन चारि हजारके भाड़े हमरा लागत
तऽ बचत की नहि ई देखू इ स्कूल मे प्रेशर तऽ कम छै जेना अगर ज्वाइन करब तऽ ट्यूशन उशन भी जे अगर एहि लगे दू तीन गो कर लेब ने भले भले तनिक अहाँके टाइम लागत लेकिन हँ कर लेब तऽ अहाँके मेन्टेन हो जायत ह
ए सखी देखियौ टीशन इसन के की छै टीशन तो अपनो मोहल्ला मे भेट जायत बुझलहुँ लेकिन ई छै ने कि कनिक देखियौ से ओ की होइ छै कि जैसे जेना अहाँ स्कूल के बस से आबि जायब तऽ अहाँके समयो बचत आ कनिक पाइयो बचि जाइत छै
हँ सही कह कहलहु अहाँ
हँ आब देखियौ ठीक छै बच्चा सब पैघ भेले लेकिन बच्चो सब के तो समय भेटबाका के चाही मायके
हँ आ जेना देखू अभी तऽ परिवार के जरूरत छै माँ पिता के जरूरत छै बाल बच्चा के
तब
जे अभी अगर अहाँके ध्यान भटक जाइ तऽ बालो बच्चाे दिक्कत हो इतना सखी
हँ नहि देखियौ ने अभी की छै हँ नहि अभी हमर जे पैघ बेटी छथिन से पचवाँ मे गेल छथिन आब हुनका हुनका पढ़ाइ मे हमर तो हेल्प चाहबे करी आ जे हम नहि मदद करबै सखी जे हम मदद नहि करबै तब कोना होतै आ देखियौ जे स्कूल मे जे नीकसँ पेमेंट भेटत तब तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि
आ अहाँके कहू तऽ प्रोफेशने छै टीचिंग वाला तब अपन बाल बुतरू खातिर अहाँ जे टीचर रखब ट्यूशन खातिर तऽ ओ तऽ नीक बात नहि ने छै
नहि सखी हमरा विश्वासे नहि छै ट्यूशन टीचर पर चाहे देखियौ हमहीं कतहु काह किया नहि पढ़ेबै लेकिन हमहुँ एके दूटा सब्जेक्ट एक घंटा मे पढ़ायब हमीठ थोड़ी छै कि हाँ जतेक अहाँ के मिलल स्कुल मे होमवर्क से हम सबटा करबा देब या एकटा समझा देब नहि हम कर सकै छियै
जेना अगर तीन सब्जेक्ट तीन सब्जेक्ट अगर एक घण्टामे अहाँ टाइम बान्ध के बी बीस मिनट बी बीस मिनट मे पढ़ा देव तऽ बालो बच्चा तो हमे सब खिचड़ी परोस हो जाइ जेना हमरा आर घरमे एकटा ट्यूशन आबै छलथिन ट्यूशन पढ़ाबै ला टीचर से जानै छियै एक घंटामे चारो पाँचो सब्जेक्ट पढ़ा दै छलथिन बी बीस मिनट बी बीस मिनट
नहि नहि सखी तऽ कहियौ ने कि ओ खाली ई करै छलथिन कि अहाँके जे होमवर्क भेटे छलैया ओकरा पूरा करा कऽ ओ अपन पिंड छोड़ा लै छै
आ बताउ तऽ ई कोन नीक बात छै
नहि ई तो बच्चा सब ओ सबके तऽ कछु बुझेबे नहि करत ओ सबके तऽ निके छै नहि बच्चा सब तऽ नीके भेल सखी कि कमसँ कम चलू ओकरा अपन मदद ई मेहनत करैके जरूरत नहि पड़ल
मेहनत होमवर्क करे मे ने जरूरत नहि पड़ल सकी लेकिन बच्चा सबके समझ मे तो नहि ने आयल ओ घड़ी तो कह देलथिन डर से बच्चा सब भी कि हँ मैडम हम समझ गए हैं लेकिन वो नहि समझ पाता है उस टाइम
नहि नहि देखियौ नहि समझै छै ई तऽ हमहुँ बुझैत छियै लेकिन देखियौ कहल जाइ छै कि समय रहते समझ नहि आबैत छै आ समझ आते आते समय निकल जाइ छै से ई सब नहि बुझे छियै हमस समझे कि बच्चा के अभी इ नुकसान छै लेकिन बच्चा की समझै छय कि हमर तऽ नीक के भेलै ने कि कम से कम हमरा टिशने के होमवर्क के उतना अ आब वर्डन रहत आब हमरा स्कूल के वर्न नहि ने छै आब तऽ स्कूल होमवर्क तऽ पूरा भैयए गेल हम तो करिए लेलहु हँ आ इ स्कूल में जे गेल बच्चा तो कहलक कि नै बच्चा नीक छै अपन सभटा होमवर्क कर के आबै छै
हँ हँ इस्कूलोमे एगो अच्छा परफॉर्मन्स भेलल बाल बुतरुक
हँ लेकिन उ तो नीक नहि छै ओकर तऽ पूरा